हाँ हेलो हेलो, हेलो।
हेलो।
कि राऊ, फोनो तोनो नहि करै छै, आब तऽ बड़का आदमी बनि गेला कि
हेलो।
फोनो तोन नहि करै छै, बड़का अभी भऽ गेला कि।
हँ, बड़का आदमी भऽ गेलिय।
ओर स्कूल तिस्कुल जाइ छी कि नहि।
स्कूल अभी जाइ छियै दू तीन दिनसँ।
दू तीन दिनसँ तऽ किछु भऽ रहल छै, कि नहि ओ जे हिन्दीवला सर छथिन एकटा जे मतलब लड़की जकाँ चलै छथिन ओ आबै छथिन कि ने स्कुल?
ओ सर के न कानी पाउ टुटि गेल
पाउ केना टूटलै रऽ, रउ?
ओ, सीढ़ी पर चढ़ै छलै ने। तऽ सीढ़ी परसँ गिर पड़ले।
तोरा केना पता चललौ ई सभ बात तू जाई छलही कि स्कुल।
हँ, हम गेल छलियै काल्ले तऽ देखलियए।
कहल तऽ आयल छलै कओ स्कूलमे भेट करै ल अपना सभसँ।
ओ, सर छलै मैडम छलै। ओर छलै बहुत कुछ, बहुत कोइ।
ओ, तऽ सही छौ, टन ट्यूशनके जे सर जने छलखिन याद करे लए ओसभ याद भेल की नहि।
याद याद तऽ कनि मनी भऽ गेल छलै, लेकिन नहि भेलै याद।
निकसँ नहि भिलो याद।
हँ, नहि भेलै निकसँ याद
आ सुनना अपना सभ कतहु घुमै लए जेबै।
ओ, चल ने घुमै लए, चलै छी कतौ।
जेनाकि राज कैम्पस भए गेलो, तऽ किछ और भए गेलो कतहु कतहु।
हँ, चल कहिया प्लानिंग बनेबिही।
कहिया काल्हि परसू, तरसू चलाब घुमय लए तऽ राज कैम्पसमे छै, कि सभरो कनि कही ने हमरो माने पता अछि। राज कैम्पसमे छै, कथि सभ।
राज कैम्पसमे राज कैम्पसमे तऽ बहुत। क सभ छै, घुमेय वाला जगह तऽ छै। घुमय वला जगह सभ छै, बहुत।
तबो कही ने किछो किछो।
नाम कहि एगो पोखर वखर छै। ओ, कखर वखर आओर बहुत। मंदिर सभ छै, हँ व्हाइट टेम्पल मंदिर। पझ
उज्जर मन्दिर छै। हँ, बुझी उज्जर कलरके मंदिर छै, ढाबा छै, अथि के। ऋषभ चाय पांडाके जे ढाबा छै, जे चलवे छै अथि एकाउंट ओकरे ढाबा छै। तार कोन छौ कि नहि उम्हर?
तारकुन तारकुन तऽ हँ छै, लेकिन बड़ी दूरमे छै, एते दूरमे छै ने से ओतयसँ दू किलोमीटर एतै दूर।
तऽ चरनी छी कि नहि ओहिपर तोरी लए।
पर चढ़ ओहिपर चढ़ल छलियै एक बेर गिर पड़ल छलियै
तऽ टांग हाथ नहि तूटलो न
नय नय बच गेलियै एक राइत लए बच गेलियै नहि तऽ गिर पड़तियै गिरल छलियै एक बेर ट्यूशन ट्यूशन तऽ जेबे करबइ
कहिल जे अपना सब जे भाइग गेल छलियै सुनना काल जे अपना सब भाइग गेल छलियै सर कहलखिन न सुनाउ तऽ अपना सब चलि गेलियै सर कहलथि जे चइल जाउ अपना सब आबि गेलियै तऽ सर कहा दिन बहुते तामस भेल छलखिन तमशाे छलखिन
मराल काय
आब नय पता ओत के बच्चा मरबे कही दक
मानबे करे अइछ अपना सब तऽ बच गेलियै
हं अपनासँ बेच बचि गेलियै नीकसँ अपना सब आबि गेलियै ने त याद छलय तब आबि गेलियै अपना सब क याद नहि छलै तऽ ओ सब सुनबै लए रुकि गेलै इएह दुआरे
हँ कनी कनी अव मात तऽ पानि पानि तऽ एखनी बेजोड़ होइत छै लेकिन एखन नहि होइ छै पइन
ओहो मंन्दिर तंन्दिर जाइ छी कि नहि पूजा तूजा करै लय
आइ जेबी नय जेबी
कतलू
कतऽ स्कुल
स्कूल स्कूल के हमरा जाय के मन नइ करे छै पूछत पता नइ इसकुल मे तऽ नीकसँ एखन एखन अ पढ़ाइ तढ़ाइ नहि होइ छै ने एकटा सर के टाँगे टूटि गेलै एकटा सर के बोखारे छै एकटा सर के शादी हेतै आब कनि दिन में बियाह जकरा कहै छय
हाँ
तऽ उहै
आर ओ सर छलो ने जे अपना सबके ओ पढ़ाबै छले हिन्दी के ओ सर क ह काल्हि एक्सीडेंट हयत हे तऽ बचि गेलिय
टाँग केना टूटले सिड़ी पर सँ गिर केय
ओ तऽ दोसर साल मे टुटले हे जे संस्कृत पढ़ाबे छलै सर
ओ जे संस्कृत पढ़बै छलै जे मोटे मोटे छल लोक कनि भूटे भूटे
हँ मोटे मोटे खेल गोटे गोटे हाइट छोटा मतलबटे ओकर
हूँ
अर टांग नय त छै फ्र्चर भ गेल छै फ्र्चर
तो प्लासटर भेल हेतय
हँ भइ छै तऽ म
तब तऽ सही छौ पढ़ाई लिखाई चलै छौ किना नीक तीक
पढ़ाइ लिखाइ तऽ कनि मनि चिन्तित छउ ओर बाकी तोहर केना चलै छै पढ़ाई लिखाय
हमरो माछ चलै छय
आऔर कथ जोग्राफी चीजना ह
सभटा चीज चलै छै सुन ने हमहूँ एखन पढ़ाइ कऽ रहल छलियै ट्यूशनसँ एलियै अखने आ पूजा करलियै पहिले फेर ट्यूशन गेलियै फेर ट्यूशन से एलियै तऽ कनि मोन अथी बहेल गेलै तऽ सोचलियै जे तोरासँ बात कऽ लै छियौ
अखन हम सुइत के उठबे केेलिए य नीन्दे हमरा बहुत लागै छै काल्हि अहाँ सूत उठलियै यऽ आब जेबे पढ़े लिखै लय
तू तऽ ओतय जाइ छ पढ़य ले भगवानपुर मे
पढ़ै लए
हूं उमरे सँ उमरे टूयूशने एबही
उम्हरे से उम्हरे हँ देखै छीयै आइ उम्हरे से उम्हरे एबौ
तब कते घंटा तु रह जाइ छी ओहिमे ओहि के अन्दर बैसल बैसल
छओ सात घण्टा
छह सात घंटा
पाँच छओ सात घंटा
आओर सुन तू सिम तू सिमरिया सब गेल छ कि नहि घूमै तुमय लए सिमरियाा सब जे होइ छै
सिमरिया सिमरिया जायके प्लानिंग बनेेने छलियै लेकिन नहि गेलियै
किया ने गेलेलियै
हमी सब ल क नहि गेलै अपने सब चलब एक दिना
बस अपनासँ केना चलबै अपनासँ तऽखन बच्चे छियै एखन अठारहे साल भेल छै ने अपन सभके नाबालिग कहाँ भेल छियै नाबालिग कहाँ भेल छीये अपनासँ बीस साल के हेब ने तऽ ई तखन अपना सब चलब
हँ चलऽ बीस साल
अखन छै दू साल अपना सबके बीस साल होयवाला ने इएह दुआरे
हँ आओर सब
तू तऽ एखन सुति कऽ उठलह तोरा की कहियौ आब हमसभ जे हम जे तू जो आय मन्दिर जे ब्रह्म बाबा किछु नहि छी ने ब्रह्म बाबा स्थान
हँ
ओतही गेल छलियै ओतही हम मन्दिर गेल छलियै फेर ओतय झा पहिले गेट खुललियै फेर झाड़ू मरलिये फेर निपलियै फेर पूजा तूजा करलियै एते नीक सजा सजेने छलियै ओ ब्रह्म बाबा के के से पूछना बहुत नीकसँ सजेने छलियै ब्रह्म बाबा के आइत
हम तऽ आब कनि देर के बाद नहिबै सुनेबै तकर बाद जेब मंन्दिर मे आरामसँ पूजा पाठ करबै तब जेबय पढ़े अरे एगो बात पता छौ पढ़य छीये ना अपना सब के एगो दोस्त
हँ
ओकर ने कनि काल्हि ओ टास्क नहि बनेने छलै न तऽ ओकरा सर बड मार मारिते लेकिन ओ भागि गेलै ट्यूशनसँ इएह लेल बचि गेलै ओकरा सर बड माइर मारते कायल
त काल्हि तऽ स छोइड़े देने छलखिन आइ लगते छोड़ा के
आइ त बड माइर मारते ओकरा ओ जतय तत घुमैत रहय छै खाली
अत‌अ से अत ओर अच्छा आ पिययूष छले ने त पियूष ने क गेल छल्य ओ तऽ ओ गाय के रस्सी खुलि गेल छलै तऽ ओकरा गेल छलै पकड़ै ले गाय ओकर एते मारलै ने बड़ी दूर पलै
अ सुन तू काल कतय गेल छली तू काल कतय गेल छली मोटरसइकिलसँ घुमै लऽ
ओ में गेल छलिय ओ दादी के गांव गेल छलिय दादी के छोड़े ले
पिपरा घाट
हँ हम गेल छलियै ओ पिसबो के लऽ के गेल छलियै
ओ तऽ कथीे सब कर रहलियै पिपरा घाट में
कथी
अपना सब जे गेल छलियै ओहि दिन पिपरा घार अपना सब जेहिन कपड़ा घाट गेल छलियै तऽ नीक लगलो ने रो तोरो
हँ ब ने ग ललै
नहाय में जे नहाय मे जे मोन लागै छलै आ रेता कते छल र रेता कत ब होइ छलय
हँ दहा
एते मोन लागे छले नहाय मे से पूछ
हँ
फेर चलब अपना सब एक दिन कहियो
हँ चलब तऽ प्लान बनाबै छी बना तऽ
ओ मोन लागै छै रो देख कि अपना सब जे सबटा मित्र सब जे साथ रहै छियै तऽ नीक लागैत रहै छियै
हँ नीक तऽ लागे छै सब दोस्त रहै छियै तऽ ओ ओ लड़का सोचियो नऽ
खइ छै
ओ अपन दोस्त सब छल दोसर बला से सब गेबे न करले ओकरा एगो दोस्त मना करि देने छलै बलक तू तने जो हमी सब जा दुइयै तीन दोटा
इएह दुआरे तऽ सुन ने आब हमहुँ एक दिन कहबै की चलू अपना सब ओतऽ आ ओतऽ जे ओतऽ मतलब अथी कऽ देबै ओकरा सबके तैयार कऽ देबै पर हम हमही नहि जेबै एक दिन देखियै
अच्छा
एकदिन देखी हमू हमुँ नहि जेबै न एत करैत करैत
ओ बुझलियै अनहिते प ग छै अपना सु एक ने
सहिए कि ओ सब ता ई सब सबटा मतलबी ई छै बुझी तऽ ई सब सबटा एक तरहसँ बुझी तँ मत मतलबी सब छैै
आम ताम खाय छी कि नहि खइ छै आम ताम
आम आम तऽ खाइ छियै आब तऽ पूरा आम खतम भऽ गेलै कलकतिये टा छै आब तऽ बस
एक दिनमे एकोटा नहि अखन तऽनी खाइ छी ओते न नी लागीया आम हमरा खाइमे
ओ आम नहि निकल छ
तोड़ा नीक लागय छौ से आम
आम तऽ हम बड़ खाइ छियै
हमरा तऽ आम के जूसे बस नीक लागैए खायमे
ह आम के जूस बड़ खतरनाक लागै छै
बहुत नीक लागै छै यार पिबै मे
हँ बहुत नीक लागै छै
तू किछ कऽ रहल छिय की
नहि हम कुछ नहि करै छियै हम गेएल छलै कनि घुमय लए फ्रेश होई लय घूइम फिर केलियै या आब जेबै पढ़े लिखै ले
ओ अच्छा एकेठमा रहयके बात कर ओहिसँ नीक बात हेतौ अपना सबके
हँ ठीके रहै छी अच्छा
तऽ तू कोन मंदिर जाइ छी पूजा करय लेए हनुमान जी के महादेव के कि ब्रह्म बाबा के
ओ हम तऽ देखिय पहिले हम जाइ छियै हनुमानजी मन्दिर पर जाइ छियै फेर ओतय मतलब आधा घंटा तऽ पूरा पूजा करै छियै तहिके बाद पूजा पाठ करिके तब जाइ छी हम ब्रह ब्रह्म बाबा स्थान ओतऽ फेर पूजा कर ले छी दस पन्द्रह मिनट मे तब जाइ छै महादेव मन्दिर तब ओतऽ पूजा करै छियै हेलो
कोन मंदिर जाइ छीही पहिले
पहिले जाइ छियै देखि हनुमान मंदिर जाइ छियै पहिले ओतऽ आधा घंटा तक पूजा करै छियै मानि लै छिय ताहिके बाद जाइ छिय ब्रह्म बाबा स्थान ओतऽ पूजा पाठ करिक तैय के बाद जाइ छियै महादेव मन्द